जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
हेॾी देर फ़ोन खरण में।
अरे अलाए छो हिन में आवाज ही नथी बजेे फोन ईंदी आ त।
अच्छा ऐॾी देर खां रिंग पइ वञे।
नोटिफिकेशन शायद साइलेंट ते हली विआ हूंदा हिन जा।
अच्छा बारांह मिंट अॼु, वई न।
हा ॾक्की विया हूंदव की वेस्ट हली वेंदी हा न एॾी देर लॻी खरण में।
मां कटाईं पी।
अच्छा न पर पाण न कटंदा कयो सामूंह वारो न खणे त ईअं थोरो वरी गिल्टी फील थींदो आ न की माने न कटे छॾी। ॿियो अॼु कुछ नयो?
अॼु संडे हुयो त असां मस्त घुमण वियासीं।
अच्छा हा अॼु मां भी टर्फ वई हुयम।
अ छा छा छा कई हूते - -
हुते ॾाढो मजो आयो एॾा सारा गेम्स खेॾा - -
अच - -
ॿार बि हुया त उ बि थोरा रोइन पिया ॻाइन पिया खेॾन पिया मजो पियो अचे - -
अच्छा।
बढिया मजा - - क्रिकेट बि खेॾो ऐं ॾाढा सारा अजीब अजीब गेमा खेॾा चपल हणन वारो। गेम खेडो ॿियो वीडियोस बि ॾाढा ठाता।
हा क्रिकेट खेॾण ईंदो तव हा। सुठो आ खेॾणो खपजे न ईअं।
मुंजी वरी ग़लती हे की मां पांजो ई स्टंप उॾाए छॾंदी आयां हर बार।
छा ह - -
इअं स्टंप के - -
हा ह गोल गोल पग।
हा हा तां बि पहरीं न पणो पो - - खाया लगी वियो धीरे - -
हूं - -
बढ़िया आए मज़ो अची विओ संडे वसूल थी विओ।
थी वियम ॾाढो म मजो आयो पर। अनएक्सपेक्टड हुओ हा पंजा रुप। बुडो बुरो न हुयो।
हा हा छो आ पंजा पंजा रुपया हिक ॼणे भरे छॾो ॿियो छा।
हा - - हिक ॿियो असां ज ॻाल्हायोसीं स्कॉलरॾेंट हो त चए प पंज ॾहं जा छह सौ रुपया।
न डरन जे हिसाब सां थोरी वठंदा आइन आवर्स जे हिसाब सां वठंदा आइन।
न पर हुन ॾे ह हिकु हार बि चयो हुई मथां खां ॾियण बि कम।
न न इएं थोरी सिंगला - - हा हा बढ़िया। बस चकर लॻन था। वध वधी क। हा रोटी वोटी खाई छॾी अचण स ईी खाधी।
हम्म - -
हा ब़िया हाण दाल चांवल खाधा उत। हिक माणु जी पघार ते घर न हलंदो आहे वही। हा - - कल आाणे ताजों ई रूटीन चालू सुबह सां कलांक में पूरो कलाक थिंदां आहिन। सुबह स्कूल वेंदा हुंदा न।
अच्छा हा वई न।
हा - - मुहिंजे लाइ छुट्टी बढिया ॾह वॻे उथदम।
हिकु ॾींहुं बस सुठो लॻंदो आ सैटरडे जे ॾींहुं शाम जो और रात संडे जो।
अच्छा। व्यो वरी हा वरी हफ़्ते भर टेंशन शुरु। टूशन वूशन बि पढ़ाईंदा आहियो छा।
टयूशन भी पणाईंदा आहियो न।
मथो खाईंदा हूंदव ॾाढा ॿार।
ॾाढो मुहिंजो पूरो ॾींहुं भी ईअं ई वेंदो तव स्कूल पढ़ायां ट्यूशन।
स्कूल में भी हणी अचो हेॾे भी अची हणो।
पूरो ई दिमाग़ जेतिरो आहे न पूरो हली वियो आ।
वई त हेॾो उते हणी अचो वरी हिते अचणो। मां त हणी न सघां। पोइ सैलरी घुरायव थी हिते ई।
न असां हाणे वॾे स्कूल जे हिसाब सां हुनजी स्कूल जी त पुॾाए थी, बाक़ी टयूशन जी ॾिसां हाणे।
हा, सही आ।
हम्म, हिकु साल करे ॾिसां। थी न ता बस अगर नथो थिए त पोइ ॿियो साल खां न कंदम।
हा सही आहे छा जेको ठहे माण्हू् उहो कजें।
हम्म, अॻयल तव्हां भी कंदव न जाॅब पोइ ॾिस जो केॾो मथो हणदो अथव।
हा, हो त हर शइ में हणणो ई आहे कहेड़ी भी जॉब हुजे। जंहिंजे पापा वट पैसा छा?
तव्हांखे मुहिंजो वज़न वधीक पयो लॻेव?
न-न। मूंखे अलाए कंहिंजो हा, तव्हांजो थोॾो वधीकर लॻो।
मां त बल्कि पतली आहियां। कीअं उहे त खणी न पाया
गैरेंटी ॾिनी की कोई खणी न सघंदो।
हा न-न बाबे बि खणी था आहियव।
हा, मां उहोई च पाणे ई चयो न मूंखे न खणी पइंदो कोई ट्राए भी न कयो भई तू मूंखे थोडो अलॻ अजीब फील थींदो की कोई मूंखे खणी नथो सघे। हा न हो ईअं थी वियो हूंदव की ओॾी माहिल न खणिजो हूंदो बाक़ी त ठीक आ। हाणे ॿिनि टि्न सां विडियो ठाहे छॾियो जहिंजो सुठो आहियो हूंदो उहो रखंदा।
नंदनी पतली हुई न हुन खां भी ॾाढो सुठो आय़ो हूंदो।
हा, ॿयो हिकु कुते सां गॾु ॾाढो मस्त विडियो आहियो।
हा, कुते तव्हांजो सुठो ई अथव मां ॾिसोमाव।
हा, अच्छा सुठो आ। मां हाणे एक्साइटेड आहियां ॾाढी ॾिसण लाइ फोटो वीडियो। हा। आयो हूजे मथां सुठो। अॼु रात जो ई लॻंदो सुमंदम ही न। हा, भेण त मिली न आहे उहो थोरो रुसल हूंदी त कॉलेज में उहा बि पढ़ाई न हाणे जे महिल मिली हिनमहिल बि ॿाहिरि वेठी न हुई। अंदरि वई ॿ मिंट त पोइ मा अची वयमि चकर ते मम्मी पापा सां उहो थोरो हुन मुंहुं ठाहिण में लगंदुसि टाइम। त उहो बि लाॅ करे छडंदी, वॾी सुठी ॻाल्हि आहे ॿिननि जी लाॅ थींदी। पुछो मांसि त हुनजी मम्मी त ॾाढो पई चएसि त वञ वञ वञ पर हुन चई न मा अकेलो अकेलो थी वेंदी आयां मा न वेंदमि।
अच्छा
चयो मासि मां त हूंदी मय चई न न मा नथी हला पो वरी मूंखे बि फोनु कई चई तूं बि च तोखे अॼु छा चुल म ची तू छो ती वञी अॼु त मां च चयमांसि मा त हा त मां चयोमाम मां त भई वेंदमि कुझु की मां एॾे टाइम सां छुट्टियुनि में घर ई आहियां किॾे वेंदी न आहियां त
वई न ईहा ईंदा ईंदा आयो त इय लॻबो आ न वन वया वञूं किॾे।
हा उअं छा हर चीज़ लाइ मना करे छॾीदीं आया, ॿयो मां मना कयो मास पर पऐजो फ़ोनु करे पर पो मने न पो मन चयो मां चयो हलऊं ता जो
पाण मज़ो आयो उव ॾिसो, इएं त एक्साइट हो थींदो बि आ, उहई त।
हा मज़ो सब बोलते है।
सच में मज़ो त आयो अंञा
अगली बार हल दस त वरी त मज़ो ईंदो अंञा। हि हि ह न वर हिय ईय खेॾण में बि मज़ो त बाकी अचे तो अधु नथो अचे। त इस इएं बि मजो कईं हा, अथव छा तव्हांजे वटि। अच्छा, त मूंखे त न आहे। हा इएं थोडा हुजनि पेयर्स त असां टीम ठाहे खेॾऊ। हा वई इएं हिकु ॿिनि में मज़ो न ईंदो आ ॾाढा सारा हुजन त बस टीम्स बाटे करे उ कपड़ा पया हुआ हा पर एतिरा माण्हू सही हुयव वधीक बि वरी गील कर न वणंदा आहिन।
हा उहो भर बड बि थी वञे आ हे बि आ।
हा एतिरा माण्हू सही आ ॿुधनि त ता इय वधिक छा त त चिल्लाईंदा रहिजी वेंदव कोई ॿुधंदो ई न। न हिनजी हलंदी न हुनजी हलंदी हा पहरे स्टार्टिंग में तपाए पो की मूंखे ॾिस मां खेॾा तो मूंखे ॾिस ध्यानु रख पर पो वरी खेॾणु लॻीयो पाणे।
हा
बढिया, ठीक आ न ॿार ख़ुश थीआ आसा ख़ुश थीआ मज़ो अची वयो।
ठीकु आ। तां शा खाधव रोटी? अच्छा, आलूअ जो फुलको कल्ह बि आलू पराठो खाधो हो, आलू आलू खाईंदा आहियो छा?
आलू और फुलको इअं
हा, त आलू ई थियो न! आलू आलू खाईंदां छा रोजु
एक्चुली असां ठाही न हलायोसीं रोटी हुते और पपा बि न आहिनि पपा बि ॿाहिर विया आहिनि, विकास ने बि न ॿाहिरि काई खाधईं त असां ॿाहिर वारो खाई छॾो।
अच्छा
हा, हा केरु ठाहे ॿिनि ॼणनि लाइ हाणे
हा, सही आ खाई खत्म कजे। जॾहिं मां ॿाहिरि करे छा था हा, वई चयो मांव दाल चांवर हा, स् न त, रोजु न कंदा आहियूं न, कॾीं कुझु कॾीं कुझु कल इडली ठाती वरी कॾीं असां असां वरी चहिरो दलियो बि ठाहींदा आहियूं कॾीं कॾीं वेजिस वगैरह विझी छॾूं हा बढ़िया
हम्म
सिंधी छोकिरो आहियूं न, दलीऐ जहिड़ी शइ खे बि टेस्टी करे था सघूं। हा न ओट्स कॾीं न खाधा आहिनि, हो पैकेट वारा खाधा आहिनि मतिलबु जेका हीअं ठहियल ठुकल न ईंदा आहिनि
न न पैकेट वारे ई थी चवां, पैकेट में मिलंदा आहिनि जो ठहियल
न, हो न खाधो आ।
ओट्स बि मस्तु लॻंदा आहिनि, मस्तु दलिया वांगुर ई लॻंदो आ।
अच्छा मतिलबु वॾो पैकेट था चओ, पोइ पाण भाॼीयूं विझी ठाहे खाइजे ईअं
न न, जीअं ॾह पंद्रहं रुपये जो नंढो
हा, उहो खाधो आ उहो खाधो आ। जेको बसि ईअं पाणी में ठाहिबो आ न, सभु पयलु हूंदो आ हा उह खाधो आ उहो बि बढ़िया लॻंदो आ मूंखे।
मां उहो लॻातार खाईंदी आहियां हुनखे
हा, बढ़िया हिकु ईअं वॾो न ईंदो आ कि कुझु न पयलु हूंदो आ, पाण ई सभु विझी ठाहिजे।
ह हा
ईअं माण्हू खीर वीर में, ईअं मां इंस्टा ते ॾिठो आ डॿे में फ्रूट्स विझी ठाहे रखंदा आहिनि।
हा माने बि ॾिसो आ, दूध में ठाहींदा आहिनि माण्हू हा
हाणे मूंखे ॾाढो अजीब लॻंदो आ ॾिसण में
चीज पास्ता कॾी खाधा तव?
हा खाधा आहिनि, ॿाहिरि जा खाधा आहिनि घर जा न खाधा आहिनि। हा बढ़िया, वाइट सॉस हा हुनमें बेस बेसण पवंदो आ, खीरु बि पवंदो आ, मलाई बि जाम पवंदी आ। चीज बि जाम पवंदी आ, अरे मस्त लॻंदो तव। पहिरियों मां सोचंदी हुयम की वाइट्स अच्छा ॿाहिर जी ई ॻाल्ह त कयो हा ॿाहिर जो त मां खाधो आ घर जो न खाधो आ।
घर त विजंदी घर ते अगर केर ठाहियूं त ठहेन थो कोई।
ठही वेंदव ट्राए कजो मस्त, तव्हांखे त हेॾी चीजूं ईंदियूं बि तव में ट्राए करजो बढ़िया लॻंदो हा हा बचयव नुडल्स तां जे लाय न बची? सुठी आ न महिनत न करणी पवंदी पाण ठाहे वई पर अंकल घर पार्टी पयो करें दोस्तन सां त चई न बचनदी नूडल्स। त
हा आयुषी सां ती ॻालांय आयुषी सां थी ॻाल्हायां अनु भाभी जी बिटीया गालयती। पो वार न धोयण ॾींदी मां।
हैलो अनटी कॉल वेस्ट वंदी।
हा हा चयोस हा! हिक मिंट अच्छा! हा वई मम्मी ॿुधायस पयी अनु भाभी खे। मुंजी, की मथो न धोइएंण डियास ती। जबरदस्ती धोतई, हा अड़े मुखे